सब ठीकु आ, तव्हां ॿुधायो ॾींहं जी माणी थी वई?
हा, हाणे खाई करे बसि उथिया आहियूं।
अच्छा, अच्छा, ओड़े ई उहो ई मां फोन कयां पई मां च्यो अलाए छो मिले नथी हा हा
तव्हां खाधव रोटी वोटी?
न न, त असीं इंतज़ार था करूं हिननि जा
अच्छा, अच्छा आया कोन्हनि भईया न अञा?
न न बस अचेनि और इहो अॼुकल्ह ॿारनि में ॾिसूं था न, की क्षमा भाव आहे ई कान, हिक ॿिए खे माफ़ ई नथा करणु चाहिनि। बसि चइनि था की तूं कई, त मां बि कयां।
हा, हठ आहे न हेठ लॻी पई आहे न।
हा, ऐंठ बि आहे हठ बि आहे की उहो कईं त मां बि उहो ई कंदमि
हा, हा, माफ़ करण ई नथ चायन न
बस उहो ई त कीअं माफ
हूअ, चेई त असां कीअं असां छो झुकूं साम्हूं वारो झुके न।
बस दीदी, उहो ही, कीअं माफ़ करे, सघंदा हे ॿई हिक ॿिए खे। त, उन्ही लाहे इहो लॻे थो, की ॿारनि खे कहाणी सां ही सम्झायऊूं, त उहो ई मां सोच हिक कहाणी ॿुधाया तव्हांखे।
हा, हा, ॿुधायो हा ॿुधायो।
हा, दीदी ॿ ॿार हुया हिक जो नालो हुयो राहुल। ॿिए जो नालो हुयो सोहन।
अच्छा!
त हे पई ॿार त ॿई ॿार जेका हुया न। ख़ूब दोस्ती, ख़ूब बढ़िया सुठी खोड़ पढ़न, बि हिक साथ पढ़ाई, बि हिक साथ। सभ कुछ हिक साथ करें, औ पढ़ण में बि द जी ऐॾा, अवल जे तव्हां चई न सघंदो आ
अच्छा
त उन्ही जे बाद छा थियो की त वरी उन्हिन चयनि हिक ॿिए खे। मतलब वया ईअं पढ़ाई करण वेंदा ही हुया रोज़ स्कूल। त हिकु, ॾींहं चित्रकला जी मतलब चित्रकला जी कॉम्पिटीशन थियनि मतलब कि केर जीते थो केर हारे थो सब ॿारनि जे विच में त हे ॿ हे सभ वेठा उते पंहिंजो बढ़िया सां चि चित्रकला ठाहनि पिया, वरी ॿई ॾणा भाई पढ़ण में अवल हुया, त सुठी ॻाल्हि आहे।
हा
त राहुल जेको पंहिंजो ठाहिण लॻो सोहम पंहिंजो ठाहिण लॻो बिंअिन जी चित्रकला खोड़ ही सु सुठी हुई त हम्म त राहुल जेको आ उथियो अ अचानक सां उथियो त सोहम जो जेको पनो हुयुसि किरी पयुसि हेठ और हेठ पाणी बि हुन में किरी पयुसि पने ते। त हेॾी सुंदर, जेकी चित्रकला ठाती हुय उहा त
सॼी ख़राब थी वियसि न हुनजी।
हा, त हाणे हुनजो उहो हिकदमि रोअण लॻो। हिकदम इहो कीअं, कीअं हाणे भाई हुनखे त टेम मिलंदो आ न, समय मिलंदो आ, कि हेतिरे समय में तव्हांखे हेतिरो करणो आहे हाणे स्कू सोहम जो हेॾो मतलब दिमाग़ ख़राब थी वियुसि कि हाणे मां छा कयां अचेस त राहुल जे मथां ख़ूब गुस्सो कयो कि कीअं हे कीअं करे रखूं तूं छा करे कोई ईअं थोड़ी न थींदो आ वरी सोहम सॉरी चईं न राहुल सॉरी चईं सोहम भाव मुंहिंजो मन मांजी हिकदमि इच्छा न हुई की मां तुंहिंजो ख़राब हे अचानक सां ग़लती थी वई आ मूंखे माफ़ कर मूंखे माफ़ कर त हे दोस्ती बढ़िया हन बढ़िया संस्कार हुया ॿार जे अंदर। राहुल जे अंदर त माफ़ कयसि और सोहम जे बि अंदर संस्कार सुठा हुयसि त उन बि मञयसि। और हिकड़ी और ॻाल्हि ॿुधो माफ़ी वठण जे बाद उन्हनि पंहिंजो कम ख़त्म कयईं त उन जे साथ वेही करे जल्दी -जल्दी हुनज जो बि कम निपटायो तई सोहम जो भी।
त छॾी समझदारी डेखारनि न भई।
समझदारी ॾेखारनि केतिरी सुठी ॻाल्हि आए दोस्ती बि ॾिसो सुठी। हलनि और न त त भई हिक ॿिए सां लड़ी करे ख़तम थी वञे किनारे। थी वॼन आ बई ॼणा। और जब तक ॾिसो क्षमा करण जी शक्ति आहे हुईयसि की हा क्षमा कया। हिक ने क्षमा मांॻे त हिक ने क्षमा कई।
हा। ऐं समझदारी ॿई ज़रूरी आहिनि न ॿारनि खे अहिड़ा ई संस्कार ॾियणा खप प च न
बस ऊ हो ई। त एॾा बढिया मतलब सुठ सुठो लॻो की हुननि क्षमा चई क्षमा मांगसि हुन क्षमा ॾिनस। ॿी ॻाल्हि सुठे सां ॿिनहिनि जो कमु थी वियो। और हा। त। वरी जे कोअ जेको मतिलब। परिणाम आया। त उन्ही में भाई सोहम से सेकेंड आयो और राहुल फर्स्ट आयो लेकिन हा। त हाणे अञा बि थोरो लॻेसि पियो भई बुरो। त लॻंदो आहे न की हाणे मुंहिंजो बि थी वञे आ। फस्ट अचे आ लेकिन पोह।
दोस्ती त कायम रहियन न।
हा। और ॿी लेकिन? पोह पाणही हुन छोकिरे सोहम ने चईं की अॻर। मां सेकिेंड बि अचु हिनजा बि। शुकराना सेकिणड बि आयमि त हुनमे शुकराना कईं और ॿ पंहिंजे टीचरनि जीअं हुन। बियो मिलेस पियो की जेको मिलंदो आ। परिणाम जो प्राइज़ गिफ्ट। त उन्ही में हुन चयस की। मां ई अ छा चयबोआ अगर मांझी मदद मुंहिंजो राहुल दोस्त न करे हा। त मां कै बि हालत में जीती न पावां आ।
हा। हि बि वरी संस्कार आ न माइटनि जा संस्कार न।
बस, बस। कीअं, कीअं मत त कैंखे आभार ॾियणो आ। कीअं करे कैंखे। धन्यवाद करणो आ शुकराना करणा आहिन की कीअं त भई। उह मने न की हा न।
अॼकल जा ॿार किथे था। चयन हुन चए न की भई आ न। थीवयो त थीवयो ख़राबु हाणे मां छा करां मां छो सॉरी चया मां।
बस बस छो माफ़ी घुरा बस उते ई ॻाल्हि ख़तम थी। ती वञे माफ़ी न घुरंदम न। त ॾीदुम। तूं मुंहिंजो ख़राब कै हाणे तू निकुर मां तुंहिंजो भी ख़राब कंदम अजकल जा ॿार इहो आहिन।
हा अजकल आहे ई कोन न अजकल ॾाढी बेकार माहौल थी चुक
हा। दीदी उहो त अॼ। अजकल अॻर ॿारन खे इहे असां नैतिक शिक्षा न सेखारींदासीं पेहले त। किताबियूं हलंदियूं हुयूं नैतिक शिक्षा जी हाणे त उहे बि नथियूं हलनि।
न हाणे त हलनि ई कोन थियूं हाणे त बसि पढ़ाई जो ई। हेॾओ लोड आहे की ॿार समझी किथे थो पाए रुको बेठो रटे।
टे ई रटे तो पियो इहो ई त आहें। असीं अॻरि वॾा थी सम्झाईंदांसीं तॾहिं ॿार खे सम्झ में त और सुठी ॻाल्हि दीदी। हिनन में हिकु चीज़ इहो बि सुठी लॻी की अ शिक्षक जेका हुयसि। जॾि पुछस पूरी कहाणी की तूं छो थो चएं हुनखे? छो धन्यवाद तो करे त उन पूरी जॾि कहानी ॿुधाएं की ह हे थी वियो। हे किरी पयो आ। हना किरी पयस पाणी किरी पियस त उन में ॿि सॿिन खां तालियूं वॾायस शिक्षक। चएई की ॾिसो ॿई ॿार हा हिकदम प्रोत्साहित कयन ॿिनन ॿारन खे की ॾिसो। की हिक ॿे खे ॾिसी त माणू ॿार पैरें प्रेरित थिदां न हू सॿिन।
हिक ॿै सां ई उ तो थेए त न तारियूं वॼाइन इयो। चयंदा आयन न समझदारी ॼो तॾे त मिसाल ॾिसो ॼी तां कहानी हिन करे त तां हुनॼी। ॿुधायो पया छोकी हुनन सुठो कयो न कम।
ॻाल क्षमा करण और सिर्फ़ करण न क्षमा ॼे हिक ॼणो घुरे तो त ॿयो ॾेए ॿि तो।
हां ऐं वरी घुरण वारे खे ॿि हिम्मत हुजे न की माणू घुरे तो माफ़ी भई।
बिल्कुल दीदी न दीदी मां चवां त ती ॿार। अॼकल लॻे तो चयन ता माफ़ी घुरण सां असां झु की ता वञो।
हा चवन चयन ता असांज ईगो हर्ट थी वेंदो। त हू झुकण नथा चायन न अॼकल।
बिल्कुल न बस चयन ता असांजो सॿ मथो झुकी वेंदो असां न करदासीं। और जेको उन कयो त मां ॿि कंरदोमा मां छॾंदुम थोरी न अु
हा मां ॿि कोन छॾंदम।
हा दीदी लेकिन अॼकल ज़रूरी आ पैंजे ॿारन खे भई पहले नानी ॾाॾियूं सॿ हूंदी हुयूं।
हां हाणे वरी सॿ रहन ॿि अकेला -अकेला त ॿारन खे ॿि संस कार ॿि किथां मिलण
उहो ई त सॿ नौकरी वारा माउ पीउ सॿ नौक
हां ऐं जॉइंट में अॼकल केर रहण ई नथ नथों चाये सॿ अलॻ-अलॻ सॿ अलॻ-अलॻ। हा अॻे बर्दाशू ॿि हूंदीय हुयूं न हिनींर बर्दाशूं ॿि कोनन।
बर्दाश्त शक्ति काने दीदी इहां ई त ॻाल आ अॼकल माणू खे बर्दाश्त शक्ति काने। दीदी हाणे सुईंद हिनमे क्षमा। क्षमा में ॿि ॾिसो बरदाश्त शक्ति ॼी ॿि ॻाल आये आख़िर हुनन बरदाश्त कियन न। त हुअं ई ओड़ी महिल ई हिक झापण मारे फाड़े सघंदो होयो न।
भले दोस्त हुजे चाये भा हुजे अगर हुन हू कयो। त हू हणी कढेव ओॾी मल ई पर हुन वरी बर्दाश्त कईं न तॾि त त पो न सई थियस न सॿन खां वधीक त बर्दाश्त करण ॿि आये भई ह-ह-ह-ह
अॼकल खोड़ ज़रूरी आ दीदी ॾिसो केतरा केस ॿुधऊ ता कोई अॼकल बर्दाश्त करन नथो चाये नंढी-नंढी ॻालियु ॿुधयुं त पया।
हाणे ॾिसो छोकरे जी छोकिरीअ सगाई कई तोखे शादी न न करणी आ त तूं न कर न ॾिसो केॾो पया ॾेखारन। खाईअ मां हेठ फेके छॾियईस।
केतरी ग़लत ॻाल आ जान ई वई हली ॿारड़े ॼी।
हां त उयो छोकरे सां न करणी आहे, त तूं न कर न। कम से कम मारो त न न।
बस-बस दीदी, उ ई चवंद जब तक असां सस्कार बारनि जा न विझंदसीं त हे सभ केस थींदा रहंदा। और अॼु मूंखे त लगा त हाणे ज्यादा वधी वियो आहे। पहले त अहिड़ो न थींदो हुयो दीदी।
छोकिरिनि जो डॾपु लॻंदो। हाणे त छोकिरनि जो थो डॾपु लॻे मङाए त।
हां, अलाए अॼकल्ह हां, उहो ई त छोकिरा छोकिरी मिड़या आहिन। च चवनि था छोकिरा छोकिरी सभ बराबरि आहिन। त छोकिरा बि चवनि था। हा जॾहिं तव्हां असांजे बराबरि अचो था। त तव्हां कम बि कयो। कमायो बि अची, आहे की न?
हां, उहो त आहे। वरी न, ही वरी जेको मारे थ छॾनि न। छोकिरियूं जेके मारे थ छॾनि। न इहो ग़लति आहे। तव्हां न त जंहिंसां प्यार था करो, त हुन सां ई शादी करो
हां, आउ बि गाल दीदी अॼ अॼुकल्ह न, छा चइबो आहे। जीअं अगरि छोकिरा छोकिरी ॿई बराबरि कयो त थ्या अगरि मञूं था। त तव्हां प संस्कार बि ॿिन्नि खे बराबरि विझो। भई, छोकी भाई आहे। भाई बार
त ज तव्हां पुट जी ॿुधो था त पोइ धीअउ जी बि ॿुधो। की भई छा आहे। हुनजे न मन में छा आहे। तूं जो चाहीं थी तई उथिही कर जबरदस्ती ॿिए हंधि कराइजे। त हुननि जो बि घर, हाणे घर फिटी वियो न। हुननि जो त छोकिरो ई वियो।
उहो त वियो हली, वियो हली दीदी वियो हली। हिकदमि अहिड़ो थो लॻे की, भई मूंखे त बसि लॻे तूं जेतिरा स जेतिरो और दीदी, अॼुकल्ह ॿार बिना कहाणी सम्झ में नथा, वीडियो ॾिसनि था। तहिं समझंदा, जेको रीलन में बि सभ गंदीगी फैले थी पई न। हिन जी वजह सां मूंखे लॻे थो, ख़ब ज़्यादा ॿारनि खे लॻे थो की, मां हे करे वठूं, हो करे वठूं- छा हीअं बि थिए थो त असां बि करे सघा आहियूं, असीं बि करे सघा आहियूं, उहो हुन में- बसि, इहो ई सभु हिक ॿिए खे ॾिसी ॿार
ख न ग़लति
दीदी ग़लति ई शयां था सिखनि। उहो ई त, पंहिंजा सुठा, बसि इहो ई आहे। मां त भॻवान खे इहो ई बार बार भई, इ ॿारनि खे सुठी सुमत ॾे। और छा बसि इहो ई आहे। और पाण, संस्कार पंहिंजी तरफ
हां, उहो त आहे। ॿार जॾहिं सम्झनि न?
हां, दीदी उहो ई सिफ़ ठीकु आहे। हां, ठीकु आहे दीदी पोइ। ह न, और इहो छा चइबो आहे। संस्कारनि जी कहानी त कॾहिं ख़तम ई न थी। दी आहे की न। हिकु न त मां लॻियल ई पई आहे। हेॾी
त आहे।
भई हेतिरी आहे। हाणे चाहे, ईमानदारी आहे। चाहे, हिक ॿिए खे आत्मविश्वास आहे। च केतिरी सारी चीजा आहिन। हिक ॿिए खे असां ॿुधायूं था। आहे त। खूब न हित अ जिजा
हा-हा उहो त आहे।
हूं, सुठो लॻो तव्हां तव्हां बि ॻाल्हाइण हन दीदी असां अयोध्या को ही आहियूं फैजाबाद अयोध्या।
अच्छा- अच्छा अयोध्या मां आहियो अच्छा हा हाणे त
त दिल्ली में आहे न, अरे खोड़, खोड़ सुठो खोड़ सुठो, राम मंदिर। ॾी त हुते मतिलब पुलिस सां लॻल आहिन औ हिकदम, लेकिन उते वञी करे त न न थोरो दूर आहे, पंज किलोमीटर दूर आहे असांजे, असां शहर शहर में रहंदा आहियूं और हे अयोध्या आहे, असां राम, फैज़ाबाद शहर में आहियूं।
अच्छा हा, हिंयर मुंहिंजी मम्मी आई हुई, मुंहिंजी भाभी आई हुई। अयोध्या आयव हुआ, बनारस
अच्छा- अच्छा, सॾा धाम, थोड़स थोड़ा सुठे हे, इहो ही असांजे सकारात्मक विचार वधाए थो, जीअं पहुचो स